हँ हँ हेलो गोर लागे
गोर लगै छि यै
खुश रहु पढ़ाइ करै छी
हँ करै छियै
आ त मोन लगााक पढ़ू
हँ मोने लगाबके पड़ै छै अहाँ की करै छियै
हम की करै छी जाइ छी खाना बनाबै लऽ भानस करय जाइ छी भानस करऽ
जाइ छीय हमके अथि भानस करैय ले
की बनतै आज
फरतै मटन बनतै हेय अबाज नइ आबै य कहाँ छै ये
ऐतय छियै आब आाबाज जाइ छै
चुन चुन दाइ कहाँ छियै
आ‌ंय उ रोड पे छिछियै छियै
रोड परर नहि रहू चलि जाउ रूममे बैठ कऽ पढ़ू खाना पीना खा लेब नीकसँ सुतब फेर भिनसर उठब सभ सवेरे अहाँ उठैमे बड लेट करै छी
है अहाँ बड झूठ बाजे छीै लेकिन हम भोरे उठ जाय छी भोरे काल उठ गेल
अच्छा ठीक छै काल्हिसँ अहाँ काल्हि सुनू काल्हिसँ हम भोरे उठब भोरे उठै छिय ने काल्हिसँ भोरे उठबै छी अहाँके कहलहुं जे नहा क सूर्य बाबा के जल दैले से आहाँ बुते पार नहि लगैया
हँ हँ हँ एकटे
अहाँ बुते ओहो पार नहि लगैत हम जेबे करबै यै हेलो
हंँ बाजू ने अहाँ बाजू
तखन बता दै छी जे काल्हिसँ सवेरे उठायब अहाँकेँ हम
तऽ अभी तऽ ई मटन खेबै तऽ फिर हमरा भोरे तऽ बाल धोए पड़तै
हँ तऽ माथा धोए के नहायब तें कायल सँ पूजा करब
अच्छा तब तऽ हमरा बड दिक्कत भ तब तऽ हमरा बड दिक्कत भए जायब
किछो दिककत नहि नहि होइ छै भोर उठब शैम्पू लगा कऽ नहा लेब नहा कऽ सूरज बाबा के जल देब तुलसी मे जल देब एक लोटा बाबा कऽ जल चढ़ा आयब बुझलहुंँ
अच्छा हँ बुझलियै बुझलियै
हँ भगवाने सब चीज होइ छै लोग नहि ककरो कितरै छथिन ठीक
हँ हँ की करबै
अहाँ सब लड़की छी आहाँ सबके किस्मत भाग मे हर छ चीज महादेव सब माँगैके या ओ चल तेँ हुनका एक लोटा जल जरूर चढायब आँ
एखने जाइ छियै ने करे तऽ एक लोटा जेबै जलो ढार देबै
ठीक ठीक कहू आओर
और सब ठीके छै
हम नहि काटबै
हुँ
हँ हम ने
ठीक
नहि नहि करब जा
नै काटब त खा लेब बढियाँ स
हाँ
ई छोड़ एक छोड़ छै क बाज की बाजै छै
ठीक छोरी छै बड बाजै छै
हँ अहाँ एना किएक बाजै छियै ग हमर किएक बाजैए छी
हम अथी छ न
मुनचुन दाई छी नहि मून चून दाई नहि छी अऽ
अहां कतह जाय छी
नहि मुञचुन दाइ न छियै
ह हम क ह लेबै चो तोर के गाछी से अहीं लाबू तोर की गाछी छै
हँ अचार बना ले ह खा लेम खैय तऽ केकरो कहिये ने
ह ठीक छै अभी नहि कंप्लीट भेलल छै चुपचाप बतियाब
ओ नहि तऽ भिनसर कतय हम कञ्चन पातके सब्जी बनायब क पाातक खूब सुन्दर छथि तर क सज कऽ कंच कंच के पात के हमरा सब्जी
कानचके तऽ सब जी हमरा नीक नहि लागै छै आब की करबै
हँ अहाँकेँ नहि लागैए ओकर मतलब कि हमरा बड्ड नीक लगैए
अच्छा
उह खायब परोर करैला ए भिन् भिणडी कोबी ई सब अहाँ खायब
हम किया उसभ पाकल हम किया खायब
सड़ल नहि छै उतनी सब्जी सब छै सड़ल छै
छै सब खराब छै
सड़ल कोबी खा लेब अहाँ
छै खराब हम न कह खायब जा
खा लेब
नहि खाएब
नहि खायब तऽ जा आयब नहि खायब तऽ जे मोन हइ से खायब दालि भात चोखा बनायब भुजिया बना देब दालि भात चोखा बना देब खायब
फ्रिजमे सँ जे हटेएबै ने किछो तऽ मारि बट पतै
हंए माइ
एखन हम फ्रिज चेक करब जते चीज रखने रहियै ओहिमे नहि हेतै तब अहाँ अच्छा
हम तऽ फेेक देलियै की करबै
अहाँ फुन चुन दाइ बगा देब अहाँकेँ ठीक छै ने
अन्हि के फुनचून आ चुन चुना नूनूनू बनवा देब
ह
बड़ अहाँ चुन चुन मुन चुन करैत रहै छियै
ठीक छै आब
पता छै नन्दू जो हमर मुननिया दोस छै जकर शादी भऽ गेल छै ओ गेल छै घूम मे हमर जो दोस्त ने चे मुन मणिया
हँ
जकर शादी भऽ गेल छै
हँ
ओ गेल छै घूमे पर
अच्छा जाय दियौ दुूल्हा आय छै तऽ नहि जेयथिन घूमऽ घुमऽ दियऔ दुलहा आर्मी मे छै फेर चलि जेतै तऽ केना घुमथिन
हँ परसुए टा जेते घूम परसू चल जेतै
आ ह चलि जेतै घूमऽ दियौ घूम दियौ कहियौ कि हमरो हिस्सा घुमि लिअ किए दुल्हा
हँ हमरा ओतऽ से ओतऽ से हमरा खाना देखााय छै बनल
अहाँके लाल चावइ यए लाल चा तबय
इहें तऽ कहलियै कि हमरा ओ लाल चाबै छै बनेने छै वेज बिरियानी हमरा लालचाबे छै हमरो खाय के मोन ह
तऽ अहाँ कहि दियऔ हमरा कहि दियऔ कि हमर मम्मी नहि चिकेन पनीला खान
चिकेन किया कहबै मटन कहबै मटन बनेने छै
आ तली मनेलक चावल बनेलक सबकछ बनेलक तऽ अहाँ हमरा कए ल चबे छी द दिय ने हुनका घरमे तऽ खेबो नहि कहै छथिन
अहाँ तऽ वेजे बिरियानी नहि खाइ छियै तऽ नॉनवेज कहाँ खाइ छ नॉनवेज खेते रह तब ने
ओ चन बनबऔ ने की करबै भी इ हो गेलै आब तऽ बेचार च जे लड़का जेना कहतैनात हमह ने अपना माय परमछीके राज करैत छी
ह तऽ अहाँके की जाइ छै अहाँ ई गेल रहेहा के जो दोस्त दोस्तनी रहे
हँ
तऽ ओकरा पैसा कतेक दैके छै
तऽ हुनका दै के छै साठि गो रुपैआ न
तऽ जिय साठे दैके छै
ह पाँच एक हजार दऽ देने छियै
तऽ कहाँ से एकतै सा रुपैआ हमरा पास तऽ नहि छै हमरा चालीस गो देने रहै कहने रहै आओर नहि छै हमरा पास हम नहि देबै
तऽ बीस लऽ लेब दस कम देब पचास गो दऽ देबै ठीक
तऽ अहाँ बीस टा देब ने हमरा तऽ बीस चालीसेटा छै ने
से दे तहन दऽ देबै एखन अहाँ बराबर नहि
आ कहे आ कहै छियै क तऽ कहै छियै क अहाँके हाथमे चेन्ज रुपैआ छै दस बीस रुपैआ
हँ अच्छा है इर तौर
हँ तऽ ओ द दिय
लेबही ककरो तऽ देबही नहि आ
तऽ लेबै तऽ दऽ देबै ने हम थोड़ी खा जेबै ओकर पैसा
ठीक छै अहाँ हमड़ अ दाज लखा बऽ जाइ छी अह
तऽ अहाँके द ए ने छियै हँ के बूझन नहि आबैज छार
हँ अहाँ तऽ हमर दादी छिय ये एगो दादी एयलनि हन गोला खा कऽ अभी
तऽ ओ दादी के तऽ जब को बिीमारी धरे छै ने खो की आ सर्दी तऽ नीक भऽ छै दादी क
आ ओना बरफ खेता गोल ल
अच्छा ठीक छै गोर लागैत छै जाउ अहाँ खाना बनाबू
खुश रहू जाइ छी ने जुगे जुगे जी